हेलो नमस्कार हेलो नमस्कार।
कहै छैय ने खाना ने खाल ले
की भेल छए। खयले छियै दालि भात रहिके सब्जी चटनी अचार इहेसभ खयले छिय अहाँ कहै छियै की की खैले छियैनो खैले छियै दालि
भात तोरिक सबजी अचार नून
चटनी परोरके सब्जी कटहरके सब्जी इ ख छै अहाँके तऽ बड़ा नीक चीज खा हँीक खाना खएबे करै छी।
अचछा अहाँ की कहै छी, आँंय।
हम खाइ छियै हम खाइ छियै दाल भात सब्जी चटनी। रोटी अचार
ब आ ।
ह ऐसे हम को नीक चीज खाइ छिय।
हँ एहि त खायके चाही नीक नीक चीज।
पना
सह होइ छै अहाँके एहिसे नीक नीक चीज खयबे ह करै छी हम। क गछ लै छै खइ छै।
ह आर बताबे छै नेह की करे छियै सु के अह बात कर छी मोबाइल चब छी।
छी, इन्ने बतियायौ लेबे।
कियो नै, गेमो खेल लेबै छी नै हाँ।
आब कहै छी ने अहाँ स के खाना उना खएले छियै।
हाँ खाना उना सब खएलै छी, ए से की की खैैएलै छी अहाँ के।
इहाँ ते खएलै छीये दाल, भात, रोटी, अचार, चटनी।
परवल के सब्जी, आलू के सब्जी, भिण्डी, रोटी इहे सब खएलै छी। बा।
अहाँ के ते बड़ा नीक नीक चीज खाय छी, ह्म्म हम नीक नीक चीज खएबै छी।
आरो कहै छै नै सुननाए आबै छै कि कि
बरात-उरात गेल छै। इ काल आगु मे ते छै लेकिन का कहल जाय अहाँ से।
उम्म जाय के मन रहै छै मोटरसाइकिल से, लेकिन चल गेल छियै।
चार चक्का से।
ए सब मे मुन नै रहै छै। जाय रही लेकिन माताजी माताजी कहै छै केना जाही।
मोटरसाइकिल से न जाय के।
पे जाय के ए हे कथी कहै छी इन्ने चार चक्का से जाय छै वाह। अहाँ के माता जी तऽ बोल देेले छी ने तऽ अहाँ तऽ रुस गेले छियै ने।
नै छै, तै खातिर लै रुसल छियै ओकर बाद फेर मान गेलै छियै।
हाँ माता-पिता के इ सब बात के बुरा न मानय के चाहै छै।
हाँ लेकिन अहाँ ठीक बात कहे छी। और कहै छी ने खाना उना बना छी की की बनाबै छी। बना लेबै छी दाल, भात, अदौरी के सब्जी, चटनी, रोटी।
भी भंटा।
हाँके त ब नीक नीक चीज बनाबै छै ह हम नीक नीक चीज बनबे करै छी। ऐसे खाना मे की की खाय छी। अहाँके सभसँ नीक कौन चीज लगैत छै। अ लागै छै परोल के सब्जी आलू के सब्जी कोबी के सब्जी भिंडी के सब्जी के सब्जी चिकन मटन खस्सी के मीट मुर्गा आओरो प ना बड़ी नीक नीक चीज खा छी।
अहाँके त
ह हमरा नीक नीक चीज खाब करै छै आर खइ छै नेी ख छी। इहो पले छै। परोड़ भंटाा लई सब्जी चटनी अचार लिन अचार खाइ छी तऽभचार खाइ छै थोड़ा ह ने जोरी हो जाइ छै। ह अहाँके तऽ ई बात त न कहै छै कमजोरी हो जाइ छै हँ हँ। आल कहै छी न आरे सुने रहल छै। अथिी शादी करै छियै। नहि नहि हम कहाँसँ माता पिता कहते त ने करे त ने क कराबै छी।
हं लेकिन ई त अहाँके बात त सही कहै छै माता पिता चाहै छै कराबै छै तब ने।
ह अहाँके म खराब होइ छै। नहि हम तो कहै छी कराबै ल लेकिन नहि कराबै छी तब हम क कर रहलइ छै। ह ई तऽ बात अहांके सही कहै छी माता पिता कराबै छी तब ने करै छी
ह्म।
आ प छै ने आ घूम मे जाइ छी कि नहि जाइ छै।
ओइसे कहाँ कहाँ घूमैय जाइ छी जाइ छी हैदराबाद मोतिहारी पंजाब कोलकाता
आओरो काश्मीर राजस्थान ईएह सब जगह जाइ छियै वाह अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक जगह जाइ छै हूँ हम बड़ा बड़ा नीक नीक जगह जाइ रहल छी
हम जाइ छियै लेकिन ओतना नीक नीक जगह न जाइ छियै जहाँ जहाँ हम जाइ छी किया की हम भी नीक नीक जगह जाइ छियै असे न कहै छियै
हँ जाइ होइ कऽ ऐसे हम कहाँ कहै छियै से हम जाइ छियै जा कुछो आर कहै छै न अहाँके सुनेमे तऽ आएल छै शादीयो हो गेल छै अहाँके बालो बच्चा छै हँ हँए न दूगो बाल बच्चा छियै हँ ऐसे लैका सबके पढ़ाइ लिखाइ तऽ करै चाहे छियै पढ़ाइ लिखाइ मे तऽ सब चीज छियै पढ़तै लिखतै
बनतै नवाब बनै छी नवाब आ न पढ़े लिखे
जाइ छियै तऽ बनै छै खराब हाँ इ तऽ बात अहाँके सही कहै छी हूँ हँ बात तऽ सही हइ
जइसे नरमहल घूमै छियै मोतिहारी वाटर पार्क आओरो कहै छै न
गाँधी मैदान
चरखा पार्क इएहसभ घूमै छी जगह
निक निक जगह घूम्बइ करै छी आरो कहै छियै न अहाँ केहन केहन घूमै छियै हम घूमै छियै हैदराबाद कलकाता पंजाब ह भइ
नेपाल बंगाल इएहसभ जगह हममे घूमै छी
बाहर में त बड़ा निक निक जगह घूमै छियै हं
एहिऐसे हम भी घूमै छी नीक नीक जगह वाह अहाँके तऽ इतना नीक नीक जगह घूमै छै हम घूम रहै नहि छी
नहि एत आबै छी हम घुमै छी जरूर हमरा पास समय मिलै छियै तऽ जरूर आबै छियै आहाँ जगह पर आबै छियै घूमै ले बड़ी दिन हो गेल छै आ सुनयमे अबै छै कि मोतिहारीमे बड़का बड़का यूट्यूबर रहै छै आहाँ तऽ सही सुन लै छियै बरका बरका रहै छियै तऽ ओ लोक की करै छै अरे ओ लोक क्रिएटर का करै छै वीडियोए नहि बनेतै अहाँ कइसन बात करऽ दै छै अरे जादे माफ करि देबै छै कोनो बात नहि बनै छै ओक छै ब एहिसभ कहै छी आगे तऽ अपन आनन्द होइ छै
वसे दोसर लोको बोलै छी तऽ हम अपना थोड़े ने बुरा लागै छी तऽ सभ लागिते दै छियै तऽ ओसे काम थोड़े ने चलै छै लेकिन त बात अहाँके सही करै छै हँ ओसभ बात तऽ सहिए रहै छै लेकिन बहुत लोककेँ खराब लागै छै वही सभ बात अहाँके सहै पड़त
बहुत लोक ओहिसँ खराब लागै जाइ छै
आब कहै छै ने अहाँके माता पिता सभ नीक छै ने ह्म हमर तऽ माता पिता नीक छै अहाँके माता पिता नीक छै अँहयो के माता पिता निक छै अभी कथी करैत छी अहाँके अभी तऽ अहाँ से बात करै छियै तका पबजी खेलैत छीह अहाँ पबजियो करैत छा
हाँ काले परसु तऽ डाउनलोड करै छियै
पबजी खेलमे अच्छा बात छै ओ रियल लाइफ जेना बुझाइ छै लेकिन अच्छा लागै छै फ्री फायर हूँ अहाँके सुनैमे अबै छै की माताजी आमके अचार लगैले छियै
आम के सिन चलै छै माता पिता माताजी कोन कोन सा आम लगैले छै इहाँ मात जी लगैले छै आंवलाके कटहलके सहजन के आओर नींबू के मिर्ची के गेल तऽ माता जी बड़ा लजीज लजीज आम के अचार लगैने छियै हँ बड़ा नीक नीक आम अचार लगैबे करै छियै चलै छियै अहाँसँ बातकऽ कऽ बड़ा नीक लागै छियै कभी आर समय मिलत तऽ अहाँसँ बात करै छियै धन्यवाद नमस्कार रखै छी ठीक छै अन्हु से बड़ी बात कऽ कऽ नीक लागै छै
रखै छी हेलो हँ हँ हमरो समाचार सभ नीक छै बस नीक रहैय चाहै छियै
सब चीज छियै
हँ ई तऽ अहाँके बात सही कहै छै आओर कहै छै ने अहाँके सुनैमे होइ छै कि मुम्बइ जाइत रहै छियै
हूँ
जायके तऽ सोचले छियै लेकिन जी गेल जा नहि पाबै छियै
ऐसे समझ नहि पाबै छियै पैसा कौड़ी ना मिलले छियै नहि ओसे गेल छियै पैसा न कुछो
ना रहै छै ओहिस जा पाबै छी ओहिस ना गेल छियै अहाँके हँ ओहि स ना गेल छियै
पैसा ओसा रहै छै तब
चलि जाइ छै ना छै ओहिसँना जा पबै छियै
आ पैसा नहिए छियै तऽ कहाँ स मन करै छियै ना हमरो के मानै छै ना कहै छै चलै छै ने अहाँ तऽ खाजा उजा पहिले छियै न
खाजा
ना अभी तऽ ना खैलै छी लेकिन बड़ा लजीज लागै छै सुनेमे आबै छै हँ लजीज तऽ लागै छै सुनले सही छियै केयौ काटबे नहि करै छै ओइस ना खाइ छै केयौ
हूँ आर कहै छै ने हके तऽ सुनमेइ छै खल छीिय
हँ ओ खा खालेखिन ज्यादा तऽ
चलै छीयै इने, कभी चलै छीयै मोतिहारी बंगाल वाटर पइन नहाए बड़ी नीक जगह छियै
अय समय ना मिलै छै ओहिस ना जा पाबै छीयै समय मिलै छै ठीक छै जे समय मिलै छै ने तऽ कहै छी हमरा के हम भी चलै छी
ह इ तऽ अहाँके तऽ बाते सही कहै छियै
तब बात अहाँ कहै छै
आओरो कहै छी ने बंगाल घूमलै छी अहाँके न अभी तऽ बंगाल तऽ अभी तक एक बार भी न घूमलै छी लैके घूमैके साथमे छियै ठीक छै घूमैके साथ छै न अहाँके कभी कहै छी हम घूमा देबै छी अहाँके बड़ा लजीज जगह छियै
सुनैमे आबै छै की बारात गेल छै तऽ भए गेल छै हम खा पीके अइ छै ओहिसँ भए गेल छी। ओ-ओ टाइम स आबऽ के मौन छै
केना खाना खैले छी न कुछो भागल छी जहाँ इज्जत रहै छै वहाँमे रहै छी नहि हम राखै छी हँ ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छियै न इज्जत रहै छै ओहें जाइ छी
हँ जरूर इज्जत मिलै छै तऽ आओर कहै छै ने अभी कतना टाइम होइ छै आठ पचीस नओ पची-
-पचीस होइ छियै हँ अहाँ से दू चारि मिनट आओर बात करै छियै ओकर बाद रखै छियै अह मगे छै, एहिसे की -की आमवला चलि जाै छै, अच्छा लगै छै।
लगले छै, अचार, आम के, इमली के, आँवला के, मूली के, लौ
हके, आओरो नीमबूके। ए सब के अचार बनेने छी।
लगे छीार लगे करै छ अह मीी छ माताजी लगे छियै, आम के लगेने छियै, आमला के लगेने छियै, कटहर के लगेने छियै, सहजनिक के लेगेने छियै, इह सब लगेने छियैके, तऽ माताजी बड़ा नीक
बल नीक निक आम पड़ै छै, ह, जरूर हॅं समय मिलै छै तऽ हमै जरूर आबै छीयै। लेकिन समये न ना मिलई छै। लेकिन जरुर आबै छियई। समय हमरा मिलै छै ने अहाँ घऽर जरूर आबै छियै। घुमलो बड़ी दिन हो खेले छियै। फेर हम अहाॅंके घरे जरुर आबै छियै।
आओर कहै छै ने अहाँ खाना उना खयले छियै रातके हं रातिके तऽ खयले छीै बड़ा नीक लागै छै खायमे जै खैले छीयै दाल, भात, अलोईके सब्जी, चटनी, रो
अचार इहे सब खैले छी, चलै छी अहाँसे बात बड़ा नीक लागै छै कभी आओर समय मिलै छै तऽ अहाँसे बात करै छियै गपशप करै छीयै धन्यवाद नमस्कार चलै छी रखै छी।